हेलो
नमस्कार हेलो
नमस्कार मित्र
नमस्कार मित्र की हाल चाल छैय?
सब हाल चाल बढ़िया छै। ओ आय सोचि रहल जे यात्रा के अ कम से कम पाँच दिनक रखब ओ दिनमे यात्रा आय जायमे चली जायत बाकी तीन दिना आराम से घुमु।
बिलकुल सही कहैत छैथ। काल्हि गप्पक बाद हम इंटरनेट पर देखयौ ट्रेन रूट देखलहु। सच कहुं तऽ भारतमे एतेक सुन्दर सुन्दर रेल मार्ग छथि जे चुनब कठिन भए जाइत छल।
बिलकुल बिलकुल तऽऽ हमर दृश्यमे लगभग प्रत्येक क्षेत्रक अपन अलग अलग विशेषता छैय। कतौह पहाड़ कतौह समुद्र कतौह घना जंगल कतौह मरुभुमि आ कतहु विशाल नदी सब ट्रेन से यात्रा करेय समय इ सब एक एक के देखब अवसर भेटैत अछि।
बिलकुल हमरा तऽ ई विशेष रूप से एहन यात्रा प पसिन अछि जतह पुरा रास्ता एतयके दृश्य बदलैत रहैय।
ह, एहन यात्रा बहुत रोचक होइत अछि। शुरुआतेमे शायद भीड़ -भाड़ देखब फेर धीरे धीेरे हरियाली खेत पोखरी नदी पहाड़ी इलाका आ फिर छोट छोट गाँव, समय क केना बित जाइत अछि बझायत नै
बिलकुल, हम एकटा बात पुछी। टिकट कोन श्रेणीमे श्रेणी लेब उचित रहत।
ह इ तोहर बजट पर निर्भर करेत अछि। ज आराम स यात्रा करैक चाहैत छी तऽ। ए सी श्रेणी ठीक रहत। मुदा स्लीपर सेहो बहुत लोक अ पसिन करैय छथि। कारण ओतै लोकसबक गप गोष्ठी करबाक अवसर बेसी बटैत अछि।
हमरो स्लीपरमे यात्रा करबाक अपन मजा लगैत अछि। खिड़की सब के हवा आबैत रहैत अछि, लोक सब बातचीत सुनबइ अवसर भेटल अछि।
ह, बहुत बेर तऽ पुरा डिब्बामे अपनापन बनि जाइत अछि जे यात्रा समाप्त होइत होइत सब एक दोसराक परिचय भी जाइत अछि।
बिलकुल, तोहर एहन अनुभव भेल अछि।
ह बहुत बेर एक बेर हमर संग यात्रा करैत एकटा परिवार छैय। ओकर लोकनिक अपन घरे से बनाबल ठेेकुआ पराठा चार देन छलहा अ बदल बदलेमे आहा अपना लगक फल आ नमकीन सब बाटललहु न पूरा यात्रा हँसी खुशीमे बितल।
बिलकुल इ तऽ बहुत नीक अनुभव रहल होयत
ह। याता केवल गंतव्य गृह पहुँचा नाम नहि बल्कि लोकसबक जुड़बाक सेहो मध्यम छैय।
बिलकुल, हमरा तऽ स्टेशनसब देखब सेहो बहुत पसिन अछि।
बिलकुल-बिलकुल, कतेको स्टेशन अपन साफ सफाइ सजावट स्थानय संस्कृति लेल प्रसिद्ध छथिति अ कतहु वित्त चित्र बनल रहे त छी कते फूल पौधा लगायल रहे त छी, कतहु स्थानीय कला देखभ अवसर बटे त छी।
बिलकुल, छोट स्टेशनक वातावरण हमरा बहुत नीक लगैत अछि। लोग आराम से बेसल चाय दोकान बच्चा खेलत यात्रित प्रतीक्षा करैत सब बढ़ििया लागैत छै।
बिलकुल सही कर छ अ छोट चसन पर जीवन गति कने अलग बुझाइत छी सारा दौड़ भागत से बिल्कुल ब
बिल्कुल ट्रेन समय पर नहीं पहुँची तऽ
हँ ई बातक लेल मानसिक रूप स तैयार रहबाक चाही मौसम तकनीकी कारण आ भीड़-भड़ाक कारणऽ कखनो-कखनो देरी होइ सकैत अछि। लेल अ ताई लेल यात्रा कार्यक्रम में अनेक अतिरिक्त समय खराब भेल छै।
बिल्कुल ई जल्दबाजी रहत तऽ तनाव बढ़ी जायत की?
बिल्कुल बिल्कुल। यात्रा आराम से करबाक चाही समयक चिन्ता कम रहल तऽ हर दृश्य एक आनन्द लेल सकब।
तोहर हिसाब से पहाड़ बेसी सुन्दर कि समुद्र।
आ ई तऽ व्यक्तिगत पसन्द पर निर्भर करैत अछि। हमरा पहाड़ बेसी पसिन्न अछि। कारणऽ ओय ओतय शान्ति होइत अछि। ओतऽ समुद्रक अपन अलग आकर्षण अछी। लहरी के अवाज, ठण्ड हवा, सूर्योदय आ सूर्यास सबटा अद्भुत होएत अछि।
बिल्कुल सबटा अद्भुत होइ छी हम तऽ ई धन्नू देखऽ चाहैत छी।
हँ तखन धीरे-धीरे योजना बनाउ एक बार एक बेर पहाड़ दोसर बेर समुद्र प्रत्येक यात्रा न बनबू देब।
बिलकुल होटलक चयन करैत समय स्थान बेसी महत्वपूर्ण छै कि सुविधा।
दुनू महत्वपूर्ण छै। मुदा हमर विचार से पहिने स्थान देखबाक चाही जे होटल मुख्य बजार बस स्टैंडऔ रेलवे स्टेशन बहुत दूर रह तऽ बहुत समय पैसा खर्च होइ।
अच्छा सही बात आ साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देबाक चाही। कमरा हवादार हो बाथरूम साफ हो। कर्मचारी व्यवस् व्यवहार हो नीक हो ई सब सेहो महत्वपूर्ण अछि।
बिल्कुल-बिल्कुल अवश्य लगातार घुमत रहब तऽ शरीर थाकि जाइत अछि। कखनो होटलक बालकनी बेसी चाय पीब पहाड़ देखबऽ शांति से समय बितायब से यात्रा कर अभाग होइत अछि।
बिलकुल ई बात तऽ हमहु सोचले नै रही।
बिल्कुल बहुत लोक केवल फोटो खीचबाक व्यस्त रहै छथिन। मुदा वास्तविक आनन्द वातावरण के महसूस करबाक अछि।
बिल्कुल सही कहलौं मोबाइल स बेसी आँखि स देखबाक चाही।
बिलकुल यादगार, अनुभव केवल कैमरा मे नै मन में सेहो रहबाक चाही।
बिलकुल ट्रेन यात्रा मे पुस्तक पढ़ब नीक रहत कि संगीत सुनब।
दोनो अपन-अपन जगह ठीक अछि। जखन सुन्दर दृश्य आयब तऽ मोबाइल हटा के बाहर देखू बाकी समय किताब पढु संगीत सुनू, डायरी लिखु आ सही यात्री से गप करू।
डायरी लिखबक आजकल बहुत कम लोग के रैह गेल अछि।
मुदा यात्रा डायरी बहुत मूल्यवान होएत अछि। बाद मे पढ़ब तऽ पुराना याद ताजा भए जाएत अछि।
बिल्कुल तु लिख तो लिखैत छै?
हम छोट-छोट नोट बना लै छी। कोन स्टेशन नीक लागल, कते कोन अ भोजन कैलु। कोन लोकस से भेट भइल सब लिख लै छीयै।
इ त बहुत नीक आदत अछि। यात्रा केवल फोटो नैय अनुभव स्- संग्रह होइत अछि।
बिल्कुल, बिल्कुल ई बहुत सही केलौ।
तब स्थानीय भोजन चढ़बक चाही कि नहि।
ह जरूर -जरूर मुदा साफ सफाई देखी के। प्रत्येक क्षेत्र अपन प्रसिद्ध व्यंजन- व्यंजनक रहैत छथि। स्थानीय स्वाद जानल यात्रा क और रोचक बना दैत अछि
बिल्कुल हम तऽ मस- मसालेदार भोजन बहुत पसंन्द करैत छी।
तऽ ठीक छी मुदा यात्रा दौरान बहुत बेसी मसालादार भोजन स बचबाक चाही। हल्का भोजन शरीर लेल बेसी उचित रहैत अछि।
सही बात। पर्याप्त पानि पीब समय पर भोजन करब आ नीद पूरा लेब सेहो जरूरी अछि।
बिल्कुल- बिल्कुल ई भी बहुत जरूरी अछि।
ताहि लेल हल्का जैकेट छाता व रेनकोट आवश्यक दवाई अवश्य रखबाक चाही।
बिल्कुल तऽ ह। तोहर तैयार देखी लागैत अछि जे अहु पेशावर आदमी छी।
न ही नै बस अनुभव स सिखबो सिखलौ। शुरुआतमे हमरो बहुत गलती भेल छल।
अच्छा -अच्छा। हँ हमरो गलती भेल छैय एक बेर चार्जर घरमे छूटी गेल, दोसर बेर गरम कपड़ा नै लेल रही। एक बार तऽ होटल बुक नय केने रही तखन बहुत खोजेल पड़ल।
बिल्कुल, तखन तऽ अनुभव बहुत कागजक चीज होइत छल।
बिल्कुल- बिल्कुल प्रत्येक यात्रा किछु ने किछु सिखा देत अछि।
स्थानीय लोक सब स बातचीत करब उचित रहत।
बिल्कुल हँ सम्मानपुर अवश्य हुनका लोक ह लोकनिक अपन क्षेत्र बारे मे बहुत जानकारी रहैत अछि। कतेको एहन स्थान बताबै छथि जे सामन्य पर्यटक नै जानै छथि।
इ तऽ बहुत रोचक बात भेल।
ह कतेको बेर मुख्य पर्यटन से बेसी सुन्दर स्थ -स्थानीय लोको बतेबय छथिन।
बिल्कुल। फोटो खीचै समय की ध्यान रखबाक चाही।
सबस पहिने सुरक्षा। जोखिम ले- ले फोटो नैय खिचेबाक चाही। दोसर जे ककरो फोटो खिचय छी तऽ अनुमति लेब। पुछी क पुछी।
बिल्कुल। ह तऽ ई बात सबके मानबक चाही
बिल्कुल- बिल्कुल। स्थान पर कचरा नैय फेकबाक चाही। आ प्लास्टिक साथे राखू आ उचित स्थान पर फेकू।
बिल्कुल। पर्यावरण बचाय ले सबके जिम्मेदारी अछि की नै।
बिल्कुल- बिल्कुल। हम जे स्वच्छता रखब तऽ आगा आय वाला लोक सेहो ओय सुन्दर स्थानक आनन्द लेल सकै।
बिल्कुल। यात्रा समाप्त होयबाक बाद सबसे बेसी की याद रहैत अछि।
हमरा लेल लोक सब रास्ता ट्रेनक अवाज टेशनक चाय पहाड़क हवा आ संध्याक समय खिड़की से देखल दृश्य ई सब मन में बेसी जा रह छै।
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे अब यात्रा केवल योजना नहि बल्कि सपना बनी गेल अछि।
सपना जरूर पूरा करै एक बेर यात्रा शुरू करैब तऽ फेर बार-बार मन करैत घूमै फेर
ठीक कहै छल। अगिला बेर हम बजट टिकट बुकिंग अलग-अलग गन्तव्य विस तार में बाए योजना बनाएब
अवश्य अवश्य ओहि पर सेहो अराम से चर्चा करब कतेका दिन रहब कतेक कते-कते घुमब कोन ट्रेन उपयुक्त रहत सबटा तऽ सोची के निर्णय लेब।
ठीक अछि फेर उपयोगी जानकारी भेटल।
हमरा सेहो तोहर से गप कइ बहुत नीक लागल फेर जल्दी फोन करी।
बिल्कुल जरूर करबौ तखन आब राखी
ठीक छैय ठीक छैय अपन ध्यान रखब।
अहाँ सेहो फेर भेटत नमस्कार।
नमस् नमस्कार।